अ
कौन
हँ गोर लगै छी चाची
खूब सौभाग्यवती रहुँ पुत्रवती रहुँ की हालचाल
ठीक छै अहाँ ठीक छी
हँ हमहूँ ठीक छी
भऽ गेलै लियओन बजोनसँ आबि गेलहुँ
नहि एखन एके बेर ऐलहुँ हँ आब फेर काल्हि जायब
अच्छा फेर काल्हि जायब तऽ उपनयन कहिया छै
उपनयन पच्चीस तारीखके बृहस्पति दिन
अच्छा तऽ त आइ तऽ उद्योग अपन कऽ कऽ आबि गेलहुँ से बात आ फेर काल्हि जेबय तऽ काल्हि माटि मंगल छै ने
काल्हि माटि मंगल हेते चरकटी चरखा सब जे कटाई छै
हँ हँ जनेउ तनेउ सब वाला जे बनै छै सएह सब
ओ हँ हँ हँ सैह सब
हँ हँ हँ ओम्हर अथियोसभ होइ छै बुझाय चूड़ा तूरा कुटाइ छै
हँ हँ से सब सभटा भऽ गेल आ ओहिठाम चुरलाइसभ बनल है तिलबा सभ आइ बनल ये
अच्छा सेहो सब भए गेले हं बड उपनयन में विध व्यवहार भए जाय छै
बड बड जत्ते छलै कपड़ा लत्ता सब साड़ी ताड़ी सब से आइये मतलब मोटरी बन्हा गेलै ओ त लेल
अच्छा अच्छा हँ आ अथियो जे बुझाइय अथि बलि प्रदानो सब होइ छै कि नहि
हँ बलि प्रदान बुध के हेतै कुमरम दिन
अच्छा अच्छा तहन तऽ झगड़ा धूड़ काल्हिये हेतै
नहि ओही दिन छै
नहि तऽ ओ होइ छै ने अपना सभके मिथिलांचल मे जे एक दिन पहिले ओ अथि उद्योग जे होइ छै माटि मंगल ओहि सभके बाद अहाँके कुमरम उपनयनसँ एक दिन पहिले ओ मूड़नोमे होइ छै एक दिन पहिले भगवती लगमे सब किछु राखल जाइत छनि जते मामा गामसँ चीज सब आयल रहै छै। ओहिठाम से भाड़-दोड़, हँ तऽ ओ तखन भगवती के आवाहन होय छनि तऽ सबटा छागर जे रहे छै तऽ उएहे दिन धूर बन्हाइ छै।
हँ तऽ तखन काल्हिये खुना भऽ जेतै।
हँ तऽ ओ विध अहाँके रातिमे से भऽ जायत, जखन माटि मंगलसँ सभटा सभ किछु भऽ जायत तखन ओ विध भऽ जायत आ फेर की कहै छै प्रात भने अपन कुमरम कियाकि नोत देल जाइ छै ने अपना सभके मिथिलांचलमे कुलदेवीके!
हँ हँ, नोत
जे ई जे उएह झगड़ा धूड़ तैँ होइत छै जे बलि प्रदानक अथी कहल जाइत छनि
हँ हँ हँ।
ताहि दुआरे सएह सभ होइ छै आओ खेनाइ-पीनाइ भऽ गेलै?
आ
ओ की सभ भेलैए? हमरो भऽ गेलै खेनाइ-पिनाइ
हँ हम माछ-भात खेलहुँ हेँ
बाह!
एखन गाम आयल छी तऽ कहलखिन जे माछ खा ले! गाममे लोक माछ खाय छै।
तेॅं अपन छी सभ अपन बहिन अपन मिल कऽ बनेने हैब।
हँ हँ हँ सब आदमीके अपन बना तऽ वहै खेलहुँहे, बौआ
अच्छा हमहूँ दिनमे खेने छलहुँ हे, देखियौ मिल गेलै अपना सभके दिनमे हमहूँ खयने छलहुँहे, हँ आ एखन तऽ ओ अहाँके आलू आ ओ बोरा जे होइया तकर भुजिया बनेने छलहुँ हेँ, इम्हर आलू आ करैलाके तरकारी से बनै छलहुँ, हॅं उएहे सभ खयलहुँ पीलहुँए। आलू करैलाके तर -कारी ओना तऽ सैरसो-मिरचाइ बला बेसी नीक होइत छै! लेकिन आइ जे छै से ओहिना राति भऽ गेल छलैए तऽ आब कहलियै जे जल्दी-जल्दीमे तऽ ओहिना अहाँके जीरके फोड़न दऽ कऽ हिंग-जीरके तेजपातके फोरन दऽ कऽ आ करैला काटि-ताटि धो कऽ राखल छलै अपन टमाटर सभ, तऽ सभटा भुजि-भाजि कऽ करैलाके हरियरका वाला नहि होइया ओ कजरी रंग के जे होइ छै तेहन वाला करेला छै छै तऽ ओ करैेलाके अहाँके भूजऽ नीकसँ पड़ै छै ने तऽ ओ तितगर लगैत रहत। तरकारी तऽ नीकसँ, हँ ओ बेसी तित होइ छै। तऽ ओकरा कनी नीकसँ भुज -लहुॅंहे, तहन मसाला सब दऽ कऽ सब्जी मसाला सब से सभ रहै छै ओ सभ दऽ कऽ आ नेबो कनि ऊपरसँ गारि दियौ या तऽ अमचूर दऽ दियौ तऽ तीतापन कनि हटि जाइ छै आ सुआदो बढ़ियाँ भऽ जाइ छै उएह सभ बनेयने छलहुँ हेँ आ रोटी अच्छा नहि बनाउ, कते आदमी तऽ अहाँके आलू-करैला-अदौरी तकर तरकारी सेहो बनबै छथि जिनका अपन जेहन खेनाइ पसीन रहैत छनि
आब हम एक दिन हमहुँ बनबै छी
हँ जरूर बना लेब!
हँ एक दिन हमहूँ बना लैत छिय
हँ
आर सब कहियौ
अछा अछा
आओर सब एकदम ठीक ठाक छै तऽ साड़ी ताड़ी ओरिया ले ने कियकि तऽ तते रंगगके विध व्यवहार हेतै तऽ साड़ी ताड़ी तऽ पहिरब ने तीन चारि रंगक
हँ हँ से केयने छी सभटा ओरिया क रखने छी कैल लए अलग रखने छी परसू ला अलग चारम दिनला अलग
अच्छा
आ पाँचम दिन सोचे छियै चलि आयब कको के छोड़ला बहुत दिन भऽ गेल
हँ हँ छैहे की हँ ठीक यय उचिते कि कि नहि हुनको खेनाइ पिनाइ मे दिक्कत भऽ जाइत हेतनि अपने बनबऽ पड़ैत हेतनि तऽ अपन आ चल आयब तऽ ठीक रहत आ बौआ सभके आब गरमी छुट्टी सेहो बीत गेलनि तऽ आब ओहोसभ जे छै से इस्कुल तिस्कुल जयथिन
हँ आइे से इसकुल खुजि गेलनि बौआ सबके
हँ हँ हँ तऽ अपन चल आयब तऽ अपन सेहो ठीके रहत
हँ हँ आ बहुत नोत पुरलियै बहुत भोज खेलियै
हँ भोजे तऽ कतेक होइ छै अपना सभके मिथिलाञ्चलमे रंग बिरङ्गके भोज भात सब
ह ओहि दिन उद्योग दिन जे भोज भेल रहे से अहा के सब खाली लेलखिन पुरुख पात जतेक होइया से सभ ब्राह्मण सभ खा लेलखिन आ तकर बाद हँ ओ मौगीमेहरके जे पारस होइएा सेहो परसा गेलै आ जखन मतलब अगंना के औरत सब खायलै बैसले कि अहाँके पैन बिहैड़ सभटा झर-झरा गेल
बुझियौ तऽ ई तऽ सब के खुआ पिया देलियै आ औरत खाय लए बैसले तऽ पइने पड़ऽ लगलै
हँ ओ तऽ रहै भागअ गप जे हमस अंगना मे नहि बैसल रही दुआरि पर बैसल रही ने ते जे अंगना अंगना मे बैसल रहतौ तऽ सबके पात उठा उठा केऽ भागऽ पड़तै
खेनाइ पिनाइ केना खैतियै
केना खैतियै तऽ दुआर पर रहियै खाइत तऽ अपन अंगना मे पैन बरसले दुआर पर हमसभ खेलियै
ओ
लेकिन पूरुख पात स सबटा पारस तारस सबटा निश्चिन्त भ गेल रहिये हँ सबटा बच्चा तच्चा सब खा लेने रहे बस औरते रैह गेल रहि हँ हँ माँ सब जते रहथिन माँओ सब खालेनै रहथिन औरतमे जे रहीये न बहीन सब बहीन दियादनी सब बस एतबी आदमी
अच्छा
हँ
वह मौसमके एखन कोनो ठेकान नहि रहैत छै कखननो बिरलौका लौकय लगैत छै कखनो मेघ गरजय लागल तऽ कखन सएह छियै अहाँके अखन ठेकान नहि रहैत छै मौसमके
न एखन ठेकान नहि रहे छै आ की करते ई उपनयन के घिना देतै कि की करतै पता नहि
की कहब किया ने गेले ई समय बड़ा खराब चल रहले यऽ
हँ आइयो साँझसे पानि भेलैय तऽ कहलियै मड़बाके डुबा देतै अहाँके बुझिते छियै मड़बा बनैत छै तऽ अङ्गनासँ ऊँच मड़बा बनैत छै
हँ हँ
चारू काते पानि लागि जेतै तऽ फेर चूल्हा कतय बनतै बउआ के केश कतय कटेतै आ तऽ बीच मे ऊंच भ जैतऽ अहाँ चारू कात के पानि तऽ ओहिठमा लगतै
ओहिठमा लगते
आब जे होइ जे भगवान करथिन ई पानिमे अहाँके
हँ जे करथिन सही बात छै
देखियो न हमर दियादनी छथिन तेसर नम्बर हुनकर बेटी केना अहाँ के पेटमे मकरा के घाव भ गेलनि हेँ
अच्छा
से फोन कयने छलखिन हे जे मतलब किछो एकर उपाय बताउ तऽ हम अपन माँ के पुछलियै ने तऽ हमर माँ कहलखिन हँ ओकर टोना
लेकिन ओ कहलखिन हँ जे एक जगह नहि छै पूरा पेट मे छै
अच्छा ओ देखियौ
तऽ तेलय तखन हम कहलियनि हँ जे तहन ईसभसँ नीक जे डॉक्टरेसँ देखा दियौन जे डॉक्टर जे अपन देख लेतै तऽ डॉक्टर तऽ एके बेरमे दबाइ दऽ देतै
हँ
आ ठीक भऽ जेतनि तुरन्ते आ छोट छथिन ने हमर बौआ सब जे छोट छै तऽ उघाड़ो देहो रहै छै तऽ चलै छै ओ कनि पैघ भऽ गेल छथिन तऽ ओ उघोड़े देहे रहथिन केना
भाइजियोक एखन रातिके ड्यूटी छनि तऽ दिनकऽ घरेमे रहै छथिन बौओके एखन स्कुल बन्द छनि तऽ बौओ घरेमे रहै छथिन तऽ ओ कपड़ा खोलि कऽ रहथिन केना कपड़ा सटि जाइत छनि तऽ आओर दुखाइत छनि तऽ ओहो एकटा अहाँके समस्या से भऽ गेलै हे आइये छलखिन हँ फोन केने
हू
अब देखियौ जे होय आब डॉक्टर से देखेथिन हँ लहठी रखलहुँ ओरिया कऽ
अपनासभके तऽ ई छै ने जे जे साइीपर जे रंगके पहिरब उएह रंगके लहठिओ चाही
ओएह रंग के लहठियो चाही हँ हँ से राखि लेलहुँ
हँ आ टिकली तऽ सादे बला सटै छियै साधारणे की डिजाईनो बला
नहि नहि टीकली सादेवला
ह ओ कनि बेसी सुन्दर लगैत रहै छै
डिजाईन बला
हँ हँ नहि डिजाईन बला नहि उएह साधारणे
हँ डिजाईन बला अहाँके पहिले जे छलैया तऽ ओकर अलग मतलब चमक छल आब अहाँके डिजाईन बला सँ नीक मतलब सादे सिम्पले नीक रहे छै कथी कलर के जे लक सटियौ तऽ ओ अँहा के मुह में खुलैत रहे छी
ह ह त बिंन्दी लगेना जे टिकली जे कहे छियै से सटनाई जरूरी होइ छै ने आगिया चक्र रहे छै अतय आहाँक जे छै टिकली सटनाय जरूरी रहे छै ऐ स अहाँ के जे छै से औरत के मोन स्थिर रहै छै शान्त रहे छै एकाग्र रहे छै कियाकि बहुत तरह के परेशानी रहै छै कि नहि तऽ श्रृंगार सब जतेक चीज बनल छै से सब चीज के अहाँ के किछु ने किछु मतलब छै जे लोक टिकली किया साटे छै सिन्दूर किया करै छै कोन चोरी किया पहिरे छै तऽ सब चीज के किछ ने किछ मतलब छै
हँ हँ हँ
ताकि एकटा स्त्रीके जे अपन श्रृंगार तऽ श्रृंगार छैहे एकटा लेकिन ओकर किछ ने किछ मतलब बनल छै जे हँ बहुत परेशानी रहैत छै तऽ ओकर मोन शान्त या बहुत उलझन रहैत छै ओहि सभके वजहसँ टिकली साटल जाइ छै आ कि अहाँके सिन्दूर कयल जाइ छै से आ अपन ई जे औरते लक्ष्मीके रूप सेहो होइ छै भगवतीके रूप मानल जाइ छै न औरत के आ तैं अपन सुहाग के प्रतीक सेहो छै टिकली तऽ इएह सभ दुआरे अपन लोक टिकली सटैया तऽ एकर बड्ड महत्व छै
हँ आ ऊपर से अहाँके काज तिहार मे रहत तऽ लोग धासा केने रहत पैर रंगने रहत त कतेक सुंदर लागत
पैर रंगने रहत सभटा तऽ सभटा श्रृंगारके अहाँके मतलब रहैत छै
हँ मतलब छै सबटा के
हँ हँ हँ सिन्दूरो अहाँके मन शान्त रखे छै दिमाग शान्त रखे छै किआकि बियाह दान भेलाक के बाद तऽ जिम्मेदारी अहाँ के बढ़ि जाइ छै छोट सनक बच्चा बच्चा चलि जाइ छै अहाँके कोनो आन घर मे तऽ सबटा सम्हारबाक रहै छै तऽ ओसभ सिन्दूर लगेला स कहै छै मोन शान्त रहैत छै स्थिर रहैत छै जे ओ पूरा परिवारके सम्हारि सकैया
सम्हारि सकैया हँ
हँ तऽ हर चीजके जते मेकअप लोक करैए आ खास कऽ कऽ ई मेन मेन जते छै सुहागनके तऽ सभटा एकटा दिखावटी मेकप अपने बाकी क बहुत मतलब छै ई सब चीज के
छईहे कि छईहे कि
से जुड़ल छै अपन सभके हम अहाँके सनातनी धर्म जे अछि ओहिसँ जुड़ल अछि